हेलो ह ठीक छियै?
हँ हमाँ सब ठीक छी?
हँ हमहुँ सब ठीक छि।
इ सब करै छियै?
नहि किछो नहेलियै हन आब जेबै खेबै। अह नहि एखन नहि खेलियै। अहाँ कीसभ करै छीयै? रहल छी। आर किए फलाहार बनबै छियै?
दू दिन छलै एकादी न तऽ हमरा घर पर सब आय केलखिन।
ह सौंसे तऽ काल्ले केने रहय। अहाँ सब बाबाजी वला करै छियै?
हँ
ओ त कथी फलहार ओ अहाँके घरमे सब पण्डित छैय?
हां
ह ओ कथी सब फलहार बनबै छिय
साबुरदाना नहि होइया।
हूँ
ओकरे आलू उसैन क ओकरा कनि भूजि देलियै साबुरदाना कऽ पिस दरियै मिक्सर म आटा जना
हँ हँ
आ आलूमे फेट कऽ ओकरे छानै छीयै।
कचरी बनबै छियै?
हूँ
ह तऽ इहे सभ फलाहार करतै?
हाँ
पूरा घरमे सब सहल छियै?
हँ हमरा सबके छोड़ के हमरा आर एगो बुच्ची छथि। छैय। अच्छा अहाँ सब कहिले सहल रहव?
हमाम तऽ नहि सहल रहियै लेकिन हमर साासु सब काल्हे केने छलखिन।
ओ
हूँ
अहाँ किया नहि करै छियै?
हम नहि एखन करै छियै। सब के ने ने पार लागे छैय जेकरा पार लागय छैय ओहे ने सह
अहाँ किया नहि पार लागैया?
नहि लागैत छैय आब हमरा घरके काज धन्धा ई ओएहमे रहै छियै।
ह तैयो बारहो गो ठानि लेत
हु आब देखै छियै एक सालमे ठानि लेबै
हू मंत्र लेले छी कि नहि
हँ हँ मंत्र सब लेने छियै हमहुँ सब पंडिते छियै ने
अच्छा अहुँ घर मे सब पंडिते यऽ
तऽ हमरो घरमे सब वैष्णव मन्त्र सब लेल सभ पण्डीते छै
आ
ह ह
तखन त अहू घर में पूजा पाठ सभ होइत हयत
हँ से सब किया न हेतै ओसभ त अपनासभके जते ब्राह्मण छथिन सभके घरमे होइ छै आब त सबे के घर में होइ छै ब्राह्मण की कहबे सभक घर में है
आ ब्राह्मण त बेसी करै छै दोसर जाति के लोकसभ
से तऽ ठीके छै तीर्थो सभ हुनके सभके बेसी देखै छियै करैत
हँ अहाँ की सब खाना बनेलौ त आय
हमरासके दालि भात सब्जी भेलै आ पनीर बनेलकै
अथी पनीर के सब्जी
हूँ आलू परोरके सब्जी आओर दालि भात
ओ
ह
इह बनेलौ आय
आ हू
हमूह बनेलो हन कटहल के सब्जी कटहल के कोह नहि होइए
गाछमे रहै
हँ हँ गाछे में रहए
अगबे कोह के
काँचे कोअ के निकालि क आलू द क ओकरे सब्जी बनलऐ हन आब सभ सब्जी नहि खाइ छथिन त हुनका सब ल कचरी छानि देलियन हन
त बड़ मेहनत भेल हेत काँचे कोअ केना निकालि लेलियै
हँ कनी टाइम लागै छै लेकिन सब्जी बड़ सुन्दर बनल
ओ ह से त कोअ छै आगबे त बनबे करतै लेकिन निकालैमे बड़ अथी भेल हे‌एत
हँ निकाले मे समय बड लागै छै
ते ने ओ एगो एगो कोअ केना निकालने हेबै
तइयो मस बीआ ह निकाल क फेक दियऔ ओकरा काटि दियौ ओ क
कोअ कोअ मे सँ बीया निकालि क फेेकै छियै
हँ त कोअ रहै छै
ह तखन त आओर टाइम लागल हैत जाउ एते झंझटिया तरकारी सब के बनाबे
खाइयो मे तनाहिये लागत सुन्दर
सुनबै से तऽ लागते लेकिन झंझट कते छलै से ने देखलियै कोअ नी निकालू बिया निकालू काटू ओहिमे तते लस्सा लागत हाथमे जे हाथो नहि ससरैत रहै
बिना मत
बिना नमक के तऽ नहि लागत ह से तऽ छैे बिना मेहनत के तऽ नहि किछु होइ छै
तहन तऽ रोटिए खेबै भात तऽ नहि खेबै आइ
काल्हियो कहाँ बनेलियै भात काल्हिहो हमसब रोटिये खेलियै आइयो रोटिये ख
ह सब दू दिन एकादसी करे छै तहन तऽ रोटिे ने खेबै दुनू दिन
तऽ अबै छथिन एके दिन लेकिन रोटी दुनू दिन खेथिन
ह अहाँ सब तऽ दू दू दिन ने एकादसी मनेल एक दिन रोटी खाउ एक दिन सहु
हू
कीर्तन होइए
हँ
तखन तऽ गाँंव के लोक सब बड़ आयल हैत
एखन नहि आबे गेलखिन हन आब दुपहर के आबै जेथिन
हँ तऽ परसादियो सब बनेने हेबै तखन तऽ
हँ लड्डू कीन अनलिय आइ शाइने छलै ने
ह
उएह अपन दै जेथिन साँझके हेतै तऽ हलुआ नहि तऽ खीर किछु बनतै
ओ भगवान लोकसभके परसादी बाँटय लए ने
हू
ह्म गाँव घरमे कीर्तनोसभमे बड़ नीक लागत लोकसभ आयत दिन राति तऽ समीर के कीर्तन कलक तऽ बड़ सुदर लागे छै कीर्तनो मे
हँ से तऽ लागबे करय छै
ह्म दिन भरि तऽ बड़ नीक लागत रातिकेऽ जखन जागऽ पड़ै छै भरि राति तखन कनि लागै छै कठिन लेकिन रहैत छै सभ मदद कऽ दै छै गाँवओमे आब
ह हमसभ तऽ सुति रहै छियै पप्पा भरि दिन नहि करैत छथिन तऽ राति कऽ भरि राति उएह करैत छ
ओ भरि रति जागले रहैत हथिन तहन तो ओ सभ हँ पपा रहै छथिन जगले भरि राति ओ हमरा सभके कहिया भेलै कीर्तन नहि होइ छै कैल केओ केनहारे नहि छै तऽ के करतै असगरे करै छै दिय पुता मे ह से तऽ कऽ सकैत छै लेकिन दिन राति एतने ने पार लगतै गाँंव आ रहै छै कनि मनी तऽ मदद कलक से नहि हमर गाँवके लोकस आबै छै
हँ
सब गाँवके लोक एके रंग नहि ने रहत
हँ से तऽ नहि रहै छै
हमर सबके नैहर मे जे देखियौ एगो कोनो काज करत
तऽ भरि अङ्गनाके लोकसभ जेना हमर बाबासभ तीन भाइ छथिन तऽ पूरा अङगने लोक आबििकऽ सब काज कऽ देत आ सासुर हँ आ हमर सासुरमे जे छै कोनो काजो परोजन करबै तऽ केओ एगो गीतो गाबै लए नहि आयत
हँ
आ हमर सभके नैहरमे सभ आयत जतेक अङ्गनाके लोक यए काकीसभ सभ आयत मैयाँ काकी सब गीत गायत जे काज करबै किछु पिसियो करबै तऽ क फीस रुपए जेना बेसने पीसियौ कि कोनो मसाल्े पीस से नहि छै लोक जातमे
हँ हँ
तऽ भरि अङ्गना के लोक मिल जुलि कऽ पीस देत चाउरक आटे भेल बे स ने भेल कि बुकनीे किछो धन्नी पीसलहु हरदि पिसलहु तऽ सब मिल क पीस दै छी
हँ तखन तऽ अहाँ गाँव बड सुविधा हो
हँ बड़ मेलो मेल सबमे बड़ छै
हँ से तऽ से तऽ हमरो सब के गाँंव में नहि क देय छै तैयो किीर्तन सब में लोक आबे छै
नहि हमरा सबके गामवमे बड़ कऽ दै छै हमर काखियए किीछु पिसलक त माँ ज के लागि देलक जात मे दू गोटा टा के काज पड़ै छै ने घीचै मे सगर तऽ नहि होइत छै तऽ काकी अपन पिसलक तऽ माँ लागि देलक या केओ औरे पीसलक तऽ फेर मां के सब लागि गेल तऽ ई सब बड़ नीक छै हमरा सबके गाँव हमर सबके सासुरमे नहि छै ओ तऽ एगो गीतो गाबै लए जे लोक तकबै तऽ नहि भेटत
एनाहिए ने लोकके लोक कऽ देतै तखने ने लोकके काज हेतनि
हँ तऽ तैँ ने हमरा माँसभके कोनो काज टा नै अख्रै छै लेकिन हमरा ससुर मे कोनो काज होयत तऽ बड़ अखर आयत एगो गीते गाबै लए कि एगो वि े ओरियाबै लए नहि केओ एेतै
अहँके घरके लोकसभ नहि ने जाइत हेता ककरोमे
हँ तऽ नहि केओ जाइत छै कहलहुँ ने ककरोमे केओ नहि जाइत छी
हँ ओहो सकतै ह ने सब नहि जाइ छै तऽ ओ सब नहि जाइ छै
हहँ आ ओह ने बात कहलहुँ जे ओहन मेल नहि छै जे सभमे सभ जतै
हँ
आ मनी किया पहिले अह पहिने अहाँ कोनो काजके लेल अहाँ हमरा ओतऽ नहि एयबै तऽ हमहूँ तखन ने जायब।
हँ तऽ ठीके ने नहि जेबै।
जैं पहिले नहि केओ एलै तें ने हमरो सभकेँ साउस नहि गेलखिन। हू
हू हू
आब ओएह रूल छै, नहि ककरोमे केओ जाइ छै।
ई तऽ खराब आदत भेलै।
हँ हमरा सभके गाँव सभ नैहर समा जे ककरो बियाह दान होयत।